हेलो
हुँ
पैसा तोरा एलौ रे एप बला
नय तऽ
एको रुपैया नय
कहाँ
अरे हमरा आइबो गेलै नब्बे रुपया
ओ जेते काल बात करबिही न
हँ बारह मिनट बात करै हय तब अबै छै ओहो
ऑटोमेटिक कॉल कटि जेतौ
ओ तऽ बारह मिनट पर ओनाहितो तू काटि देबही न तऽ सकसेसफुल टास्क ऑटोमेटिक हो जाइ छै रौ
हुँ
अथी माँ वला मोबइल से आबि गेलौ तोरा बियालिस रुपया आ हमरा वला मोबाइल से आबि गेलौ बावन रुपया
आ औतौ धीरे धीरे औतौ
धीरे धीरे की हमरा तऽ बुझाइ एक साथे आबि जाइ छै तोरा सबके पैसा नय अबै छौ बता
अरे हम नय करै छियै ई सब चीज अभी पढ़इ लिखै पर अथी करै छियै तै दुआरे
हँ ठीक हय तू काटि दिही ओनी स फोन कम्प्लीट भऽ जेतै टास्क सबो
कथी
तू ओनी से एंड भऽ जेबही न तब ओनी से सकसेस फुल भ जाइ छै टास्क
ह
कैट भ जेतै कम्प्लीट
छै
ठीके